की हाल चाल छैय?
ठीक अछि अपन?
ठीके ठाक छैय।
अच्छा केहन आइ केहन समय अछि?
समय तऽ ओहिने पूर्वज बहुत गर्मी ह बहुत गर्मी झड़क वाला।
हँ एको रति अन्तर नहि आबि रहल छैय।
कोनो अन्तर नहि जेना बैशाख मासमे लू चलैत रहै छैय। तहिना हवा छैय आ जे पाँच बजे भोर से स भगवान छथिन उगल। से छः बजे साँझ तक उगल रहथिन बुझाइया साढ़े छः सात बजे तक। मौसम नहि पड़ि रहल छैय किछु नीक कि नहि लगै छैय किछु नहि कोनो काज कैल होइ छैय लोकके अलग आ नय
किछ नहि उएह जे हमहूं गाम गेल रही तऽ वएह ग छलै भोर सब जल्दीसँ करू आ तकर बादसँ अहाँके भनसा घर जायके मोन नहि करत।
भनसाघर जायके मोन नहि होइ छैय सभसँ कष्टप्रद तऽ भनसाागघर जेनाइ छैय। जकर बिना चलय वला नहि छैय।
नहि छैय। ओहो एक समय नहि तीन तीन बेर बनाउ एक बेर तऽ कहुना चलाइयो दियौ किछो तीन बेर तऽ बनबैए टा पड़त।
बनबैटा परत। आ कोनो क कोनो पाबनि तिहार काज परोजन किछु नहि नीक लगैत छैय ततेक गर्मी छैय।
किछु नहि आब तऽ पाबनि आबि रहल अछि।
पाबनि सब आबि रहल यइ आइये बगलमे हमरा सबके एकटा भगवानक पूजा छैय।
अच्छा
ओहो जेनाइ अच्छे लगै छैय कनि कपड़ा पहिरू ढंगसँ कनि ठीकसँ जाऊ।
आ एखन तऽ सूती छोड़ि कऽ किछु नहि पहिर सकै छी। ओहो सूती जदि बहुत खिच चल अछि तखन ओहो नवमे नहि पहिर सकैत छीयै अहाँ तते ककरड़ करै छियै ओ।
काम खुब रहै तखन।
तखने टा आ ओते पुरान पहिर कऽ जाउ केना।
जाव केना? बड छैय बड खराब मौसम छैय आ पाबनि नहि लागल छैय आब।
आब तऽ शुरू भऽ गेलै ने आब जे जहाके सावन अबै छैय
हूँ
तब पाबनिके पूरा ई भऽ जाय छै आब तऽ भगवानो पूजा तऽ इएह एक महीना हेतै तकर बाद तऽ हेतै तै नहि
बस अपना सबके तऽ अरदरा चढ़ल तऽ अरदराके पातरि हेत बस तखन भगवान सु तऽ कहै ल सुता लेकिन बाँकी सब पाबनि उठि जाय छथिन
खाली ओ भगवान एकेटा भगवान सुतै जिनकर पूजा नहि हेयत राति के आ बंकी सबटा जगले रहै छथिन
सभटा जागले रहै छथिन सभटा अहाँके एखन से एक लाइनसँ देखियौ लगै छै बड नीक मतलब एकटा लोकके उत्साह भऽ जाय छै छै पाबनि सब सभ तरहके आ जै मे लोक व्यस्त भऽ जाइय आ जोरोप मने दबाब पड़ै छै काज छै ऑफिस छै घर छै पूजा पाठ छै लेकिन तैयो मोन लगैत रहै छै एकटा लोकके
बहुत ओहिपर मोन रहैत छै
ओहिपर मोन रहै छै कतेक उत्साह रहैत छै हे सोमवारी छै सोम दिनके मन्दिर जायके छै चाहे अपन घरेमे जे करैए तकरा घरेमे तकर बाद फेर अहाँके भादव एले भादव के एक संझा अपना सबमे तऽ बड़ तरह के चीज सब होय छै
एक संझो मे बहुत विन्यास छै एकर बनबै के नहि हो कते विन्यास छै कियाकि फले से करै छै बेसी गोटे
भादबमे तऽ बेसी फलेके रहै छै तकर बाद अहाँके सेसभ हएैत ई अपनासभके एकटा बड़काए मिथिलामे पञ्चमी मधुश्रावणी नब कनीया सब नव कनिया सभके तऽ जिनका घर परिवार मोहल्ला में छनि तिनका ओहो कनि ब्यस्तता भोर साझं जाउ तखन फेर फुल्लोढ़ी हेतै जे जे सब छै उन आब त आब तऽ अपन कनि बदलि गेलैए रूप तैयो छैहे कनि मनि
बहुत छै जे एखनो जे कऽ रहल छै से कैे रहल छै ने सब
रहल छै तऽ नहि तऽ आब तऽ कनि ई भऽ गेलैए कनिआ सबके व्यस्त सभके ऑफिस तफिस छै नौकरी छै तऽ कनि कम होय छै इए लेकिन बहुत जगह होइतो छै एखनो नैहर मे जब
नौकरी वाली सबके तऽ इहो दिक्कत छै ने किछ तऽ एकेटा न करतै
से एके टा हेतै केना करतै बेचारी
खेनाय तऽ ओकरा बनबैए पड़तै कोनो उपाय नै छै
कोनो उपाय नहि छै
कतबो खेनाय वाली राखिलौत तऽ खेनाय त हुनका तैयो बनब पड़ै छनि किया तऽ ओकर बनल सब दिन नीके नहि लगतै
सब दिन निके नहि लगतै
अपनासभ जे खास खेने छियै से खेनाय कतयसँ बना सकतै कोय
से कत स बनेतै तऽ से छै तऽ तऽ अपना सभके इएह होइए कृष्णाष्टमी आओर तहन से सब भेल चौड़चन भेल चौड़चनोमे तऽ एतबे विधान अय अपना सबके
बहुत
हर चीजके तै हिसाबसँ करै छियै आ तखन अहाँ ह तकर बाद अबैय दसवी ओकर तऽ लोकके कहियास से रहै छै
आब जे एखन जे शुरू भेल से आब अहाँके जहन सामा खतम हेत
सामा तक हँ हँ सामा तक
तकर बाद यदि सामा के बाद रैव आयल रैव शनि तऽ ओ शनि करू तखन खत्म भेल पाबनि
दू महिना चैन
आ एखेन तऽ अगस्त से जे शुरू भऽ जायत जुलाई अगस्त स से
ले जेबे त चलते रहत गल रहू
एकटा राखियो होइ छै तहू मे त बुझू जे बहुत ओत भोजे जकाँ भऽ जाइ छै ने
बहुत बढ़े पूरा तैयारी करू सकता आ ई अहाँके की कहै छै करबै जे करबै तऽ उम् मतलब आब दसमी आयल अखनो तक लोग करैए कोशिश करै छै पूरा करयके नव कपड़ा हेतै घरमे सभके पूजा मे हेते जयन्ती खसते कोनो तीर्थ स्थान जेबे करब कोनो भगवती स्थल जे कतहु रहै छै जिनका जतय जिनका जेना ओरियाइ छनि जे तरहसँ जे कऽ पबैत छथि
जे होइ छै हँ
जतऽ कतौ छागर पड़ैके परम्परा अइ अपना सबके बलि प्रदानके तऽ से होइ छै बहुत जगह एकटा घरमे जेना ओड़ियाइ छन
आ जिनका ओतय नहियो बलि प्रदान पड़लैनि तऽ ओ अहाँके प्रसाद पठबौलथि तऽ ओहो बनल तऽ सेहो भेलै दसमी मे अपना सबके तऽ दसमी मे छै दस दिन अपने सभटामे एहन छै जे अहाँके व्रतो करू पूजो करू आओर ओ प्रसादो खाउ
प्रसादो खाउ
आनजैत सभ ओकर मजाको उड़ गत अपनासभक मिथिला के जे ई सब मे मिथिला मे होइ छै जे भरि दिन व्रत करू आ रातिमे माछ माउस
तब देखियौ अपना सभमे की छै बहुत चीज आब कोइ खाली फले खा कऽ एक तऽ अपना सभमे ह ई दू दशमी के व्रत के परम्परा पहिले नहि रहै
पहिने कतहु नहि रहै
कतहु सुनै छै केक केकरो मुहे ने सुनियै आब कनि बेसी बढ़ि गेलैए
बहुत
ओकर बाद बहुत लोको ओहिमे फलाहारे कऽ क करैत छथि दसो दिन दुनू साँझ फलाहार करने
अपना सभमे अष्टमी व्रतके छलै शुरुएसँ जे ओ एकभुक्त करू एकभुक्त क कऽ अष्टमी व्रत करू बस आब ई दस दिनावला नहि रहै
दस दिना बला नहि रहै आब दस दिनावला भऽ गेलैएा तहुमे स कोइ फलहारे करै छथिन दुनू साँझ कोइ को एक साँझ से बोला ओ नहि खा कऽ अपन जिनका जेना भगवान शक्ति अपन अपन विश्वास छै
जेकरा अपन जेना कैल होछै पाठे कतेक होइत छै
कते पाठ कते मंत्र जाप
बहुतमे कतेक गोटा जे अपन आसन दैत छथिन भोरसँ से एके दू बेर हुनकर आशन उठलनि फेर अपन आसन अपन बैस गेला हमर सबके गाममे महादेवक पूजा करै छलै सब
च्छा हँ दसमीमे सेहो हमरोसभ तऽ पहिले हमसभ छोट रहियै तऽ बाबा करै छलखिन
तऽ ओहोमेटा ओहो काज पाठो करू आ महादेव बनाउ
हँ, हजारी महादेव।
तऽ सभके ओ सभक अङ्गनामे एके बेर अहाँके बम-बम दू निकलै छलै। सभ अङ्गनासँ पहिने तऽ एकठाम अङ्गना रहै ने, आब। तऽ सभके दूर-दूर भऽ गेलै, आब ओते आवाजो नहि अबै छै, ओते होइ। कतो नहि छै।
रहे काखन छै
आ पाठमे होइत छलै जे अहाँके ओहि चारि मध्यय अबै छलै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तसे नमः, तसे नमो, नमः। से एके बेर चारू दिससँ निकलै छलै आवाज। तऽ ओ म ओतऽ कोनो काज नहि छलै, ओ अपने-आप सभक आवाज एके बेर आबि जाइ छलै।
हँ
तऽ ई सभ चीज हमरा सभके गाममे एके ठाम घर छै ने, सभके आन ठाम हेतै।
सभठाम होइ छै, हँ, सभठाम घर तऽ।
सभ बहुत गोटा छलाह पहिने, सभ पाठ करै छलै, आबक बच्चा
नहि, आबक बच्चा तऽ नहि। कहियो होइ ने, हँ।
आ पहिने से ने होइ, जते हमर काका सभ छलखिन, भाय सभ, भायजी सभ छलखिन। सभ गोटा एके सङ्गे सभ आवाज निकालै छलखिन।
स्वागत नहि। आ हमरासभके तऽ छै। ससुरोमे पहिले अपन तऽ नहि, हमर ससुरो करै छलखिन। अपन पाठक कला खूब मोन पड़ै। री, एक बेर दिनमे केल, जते काल भेल ने, आ फेर साँझसँ केल। साँस-ताँस कऽ कऽ तऽ, आ एना अपन एकटा पण्डित रखैत छै फेर। ओ पण्डित अपन कलश बैसौलथि, फेर अपन सभटा जे होइ छै, एकटा।
जे होइ छै, हँ।
पाठके अपनसँ सभटा केल आ तकर बाद फेर बच्चासभ अपन। अपन बेरा-बेरी बराबरी सभ केलक।
जयन्तियो तऽ आब बहुत गोटे करबे छै।
हँ बहुत गोदा
उपनयनके बाद कहै छै जे खसबय लगैत छै बच्चा सभ।
हँ, हँ फसा सक छै। आ हमरासभके नैहरमे पण्डित रखबाक परम्परा नहि रहै। अपनेसँ जे पाठ केलक, से पाठ केलक। जे पाठ करयके, जे विजयन्ती करबयके अछि, जे करबयके अछि, से अपनेसँ करू।
अच्छा।
पण्डित राखि कऽ ने, अपनेसँ करू जे करबाक अछि।
तऽ से हमरासभके नहि अछि, पण्डितवला नहि छै व्यवस्था, अपने करू पाठ।
ओ सभ पण्डित राखि कऽ ओ सभ करबै छलखिन, लेकिन बहुत दिन बाद। पण्डित बीमार भऽ गेलखिन। तऽ ओ कनि गड़बड़ा गेलै, तखन अपनेसँ करऽ लगै। आ नहिनो मे जे अष्टमीके बलि प्रदान होइ, शुरूसँ आब तऽ खैर नहि होइ छै। छूटि गेलै, बलि प्रदान तऽ बाबा रहथिन ताबे। देखइ छेले
मे देखियै, सभ नव कपड़ा ओढ़ि-पहिरने रहैत, बच्चासँ बूढ़ धरि सभ।
आ दशमीमे एकटा बड़का रहै छलै ने, जे दशमी भेलै तऽ हमरा ओ कपड़ा भेटत। पहिने होलीमे कहाँ रहै, गाम सभ दिस होली तऽ नहि रहै।
दशमीमे सभके भेटैत छलै माओ सभके चूड़ी बाली अबै छलनि सभ चूरी पहिरौलकै हमरो सबके कहै टा के मट्ठा लिअ दसमी छियै दसमी में हाथ खाली नहि रहबाक चाही
हँ ह
तऽ ओ ओ आनै पोला उएह हमसभ पहिड़ियै माँसभ सभ एक दिससँ सभ दियादनी बैसतथि
हँ
सभके चूड़ी पहिरा दैत आ फेर अगिले दशमीमे ओसभ छाड़ै छलखिन
हँ पहिले तऽ सेहो रहै
ई हमरा सब जकाँ थोड़े छले कि जे जे साड़ी पहिरलो तेहि हिसाब से पहिर लियौ
ह पहिले नहि तऽ साधन रहै नहि एते ई सबके शख रहै पहिले अपन जे छै ने ओ तऽ रहिते ने रहै ई सब चीज
ओते रहबे नहि करै छलै आ ओ चूड़ीवाली कतयसँ ओतै पहिने तऽ अपने नहि न पहिरै कोय
नहि पहिरै कोय चुड़ीबाली हँ हँ भरि हाथ क
तऽ उएह चुड़ी सब
पहिेले एकटा दोसरे उत्साह रहै पाबनि तिहार मे
बहुत
दोसरे उत्साह रहै
प्रसादे बनेय के छले प्रसाद खाय ले छले सब अगंना
ह हँ कोनो नहि ओ सभसँ मतलब
आ ताहिमे कटल कुटल प्रसाद तऽ एकदमे नहि छुअत
कर
सौस रहल तऽ कनि मनी खेबो
कहि छथिन हँ ठीके कहलियै सब आ कोनो नहि किछु नहि आब आब उत्साहो नहि बच्चो सबकेने छै बड़ बढ़िआं कनि मनी छै ओहो जे सब एम्हर
आब छै जे मेला जायब झूला झूलब दशमी एयलै तऽ आब झूला कोन कोन लागलै
हँ
ओसभ देखैके कनि बेसी भऽ गेलै ओकरसभक उएह भऽ गेल पाबनि